हेलो
हँ, हेलो!
की? ठीक-ठाक छी?
हँ, ठीक छी, अहाँ ठीक छी?
ठीक छियै, भऽ गेल खेनाइ-पिनाइ?
हैया खाइत छी, की सभ बनेलहुँ? अहाँके भऽ गेल खाना?
हमरो भऽ गेल।
हमहुँ हइया खाइ छी।
की सब बनल हँ?
दालि-भात सजमनि भुजल बनेलहुँ हन। अहाॅं की सभ बनेलहुँ?
हमहुँ आलू सोयाबीन तरकारी भात बनेलहुॅं हन।
अच्छा खेलहुॅं?
नइ, जलखै केने छियै आब खेनाइ खायब दुपहरियामे
अच्छा, अच्छा आओर सब कहियौ तखन की सब करैत छी?
बैसल छी बैस कऽ उएह टीवी देखैत छी।
हँ, हमूँ खाइ छी टीभी देखैत छी, आइ छुटिये छियै तऽ बैसल छी अपन
धियापुता तऽ घरेमे अपन एखन आइ हैत।
हँ आइ छुट्टीे छियै ने ताहि दुआरे घरे पर छै।
हँ आओर सब आओर सभ गाॅंव नइ गेल छलहुँ?
नहि गेल तऽ छलहुँ हेँ एखने एयलहुँ हेँ गाँवसँ। दस दिन अयला भेल हन। घर बनबै लए गेल छलहुँ हेँ।
हॅं, घर बनेलियै?
हँ, ढलाइ करै लए गेल छलहुँ हन।
अच्छा
तऽ वैहे कऽ कऽ अएलहुँ हेँ, एखने दस दिन अयला भेल हन।
आ बच्चा सब इस्कुलो खुजि गेल हेतै और?
हँ बच्चा सबके इस्कुल खुजि गेलै तेॅं एलियै। आब हैया चालू भऽ गेल छै इसकुल आइ छुट्टिये छलै हन। तब खाना हइया बनि गेल तऽ खाय छी।
गाम सबमे आम-ताम फड़ल छलै?
नहि, एहि बेेर आम सभ नहि छलैए फड़ल।
हँ बहुत लोक कहै छथिन जे एहिबेरा आम गाँवमे नहि पड़ल छलै।
हॅं, एहि बेेर आम सभ नहि छले हन। लीची कनि-मनी फड़ल छलए हमरा सबके तऽ नहि फड़ल छै। नहि छै हमरा सभके ओतेक तहन तऽ अहाँके छलै जेकरा कनि-मनि छलै से लीची छलै हन आम नहि किनको छलनिहेँ
नैहरोमे नहि फड़ल छलए?
नहि ओतहु नहि फड़ल छलए।
अच्छा
आओर सब कहियौ अहाँ?
आओर सब हम तऽ नहि गेल छलहुँ गाँव एहिबरा, एहिबेरा एतहि छी। एहिबेरा नहि गेल छलहुँ हम गाँव पोरका तऽ गेल छलहुँ नहि छठिमे हैत, टिकट हैत तऽ कहै छियै जायब
हँ हमहूँ सएह सोचलियै एखन तऽ
अपना सभके तऽ छठि सभसँ पैघ पाबनि भेल। तऽ हम सभ कहै छियै हम सभ कहलियै जे जायब हैत तऽ छठिमे टिकट हैत। तऽ छठिमे, ओना तऽ बम्बइयो सभमे अहाँकेँ सभसँ नीक छैट होइ छै ल किन कनि गाम घरक कल्चर अलग भऽ गेल जाइ छै एतुका कनि अलग छियै
अलग हो जाइ छै ह
टिकट हयत तऽ अहाँके गाम जायब अथीमे छैठ मे
हँ
हँ तऽ अचार तचार किछो नहि गाँवसँ तहन तऽ एहिरा नहि बना कऽ अनने हेब किछो
नाय पोरकेकअचार छलै हँ तऽ ददिया सस छथि से देल कीन्ह त अही बेर आम नै नया के त नै पुरना बला छलाह देलखिन हँ
अहाँके अपना सौस नहि अछि
नहि हमरा अपना सास ससुर नहि छथिन
अच्छा तैँ देते तैं पितिया सस देल
हँ ददिया सौस देलखिन हँ पीतिया सउस तऽ बम्बईमे रहैत छथिन पितियोत छथिन छओ भााय छथिन न हमर ससुर ददिया ससुर तमेका एगो द मैया छथिन ने उएह देलथिन ह
अच्छा हँ से तऽ आब लोक बहुत दिनपर जाइ छै तऽ गामक लोक आ जे रहलथि से अपना आवेश पात केलथि जे अछि से अपन लिअ लऽ जाउ
हँ वएह सएह देने छलखिन हेँ वएह अनलहुँ हँ हमरा घरमे धियापुता खााय छै कनी मनी हम खेलहुँ अपने तऽ नहि खाइत छथिन
हमरा सबके परोरक गेलियै तऽ बड फड़ल छलै अँचार बना कऽनलियै अमठ बना कऽनलियै कांगो ल आनंद मैं हमर साउस बेचबो खिन बड्ड फड़ल छलै एहिबेरा कहै छथिन नहि फड़ल छलए
ह एहि बेेर किनको नहि फड़ल छलनि हेँ
आ फेर पोरकााँ जेबे त लागे य हमरा सब लग खूब फड़तै
हँ
पोल्का अगिला साल छु जेबै अप्रैल म बहिन बेटाके उपनयन छियै ततऽ मजेबै त फेर हाँ फेर बेसी एक साल फड़ै छैै एक साल नहि फड़ै छै
हँ हँ
तऽ तखन नैहरसँ सास सुर तक अपन खूब आम खेबो करबै अनबो करबै अचारो बनेबै अ को बनेबै
सब चीज बनायब
सभटामे अहाँके बनेबै
हँ तऽ धियापुता तऽ अहुके घरे पर हेतैथ
सब हँ गेल छै बड़की नय छै ओ पढ़े ले गेल लाइब्रेरी मे जे गेल य अपन दुनू र के ओ छै दुनू भाय सही अपन नीचा मे अहाँके आ की छै सब धिया पुता क
हँ हँ
ओकरासभके तऽ छुट्टिए छै लेकिन कोनो आब ओकरास सभके कॉलेज भऽ गेलै तऽ पढ़ै तढ़ैके अपन ओहिना किछु किछु घरमे तैयारी करैए हैत फ दै तऽ छै परीक्षा तरीछा आप जहिया निकलै के जे हेतै आ सब घरे पढ़ै छै बड़की गेल खाली बड़की बेटी भ गेल हँ पढ़ै लए बाहर तऽ घरे मे छीट अपने अहिना सबस अपन गप केलहु नइहर सासुर साउसस माय से
छै हे की
हँ कुशल मंगल सबके एक बेर पूइछ ले छियनि गामं घर के हाल चाल लऽ ले छी
हँ छैहे कि कुशल समाचार होइत रहल तऽ बुझलहु
हँ हं गाम घरक सब चीज अच्छा गाँम आब आब दिल्ली गेल हँ पहि हमर बहिन रहैया से कहलक हं जे आब दिल्ली मे खूब बरसै
हँँ हमहूँसभ समाचारमे देखैत छियै
हँ बहिन फोन केने रहै तऽ कहलक हम कहलियै आब हमर सबके पानि तोरा सब दिसन गेलौ
हँ एखन तऽ पानि नहि होइया हमरो रौदा सब य
हँ आब देखियौ हँ गर्मी तऽ हमरो सभके बड्ड लागैय गामं घर मे की छै जे अहाँके दलान पर बैसू कनि गाछ वृक्ष रहे छै तऽ हवो लगै छै छै आ तऽ कनि नीको गर्मियो छै तऽ कनि बाहरो एतऽ तऽ लोक घर मे पैक भऽ के मरि जाइया
छैहे की गर्मी
बाहरमे अहाँके अपने घरे भरि रहू
एहिसे नीक जाड़ मौसममे जाड़ होइत छै लेकिन केनाके गर्मी तऽ ओते नहि भेल
आ से की करतै से तऽ गर्मी छै तऽ गर्मी हेबे करतै जाड़ छै तऽ जाड़ हेबे करतै से की करतै हं
हँ तहन अपने गेल
हँ हुनका सभ दिन कहियो ने छुट्टी रहै छनि सभ दिन हुनका ड्यूटिए रहै छनि
आ
हुनकर छुट्टीवला ड्यूटी नहि छियनि चालू आमे कहियो मोन हेतनि तऽ अपन छुट्टी कहियौ एक दिन आरामके लेल तऽ सेहो पाय काटि लैत छनि ताहि दुआरे अपन नहि करैत छै जे पाइ काटि ले तऽ तस तैस नीक अपन जाइ छी आब कोनो एहन आंगे समांग भऽ गेल जे आब नहि जायल हैत तऽ नहि गेलथि नहि तऽ हुनकर नितो दिन चालू रहै छै मन्दिर सभके लाइनमे अहाँके छुट्टी नहि ने छै मन्दिर कहियो बन्द होइत छै
कि नहि मंदिर तऽ कहियो नहि बंद होय छै
अहां इमहरका छुट्टी सब मे ऑफीस बन्द होइ छै स्कूल बन्द होइ छै जे छै बन्द भेल ओहो बन्द भेल आ मंन्दिर तऽ कहियो बन्द ए ने होइ छै ओ तऽ सब दिन चालू रहै छै
हँ हुनकर तऽ सब दिन चालू रहै छै
ताहि दुआरे हुनकर सभ दिन ड्यूटियए रहैत छनि जहिया अपन आंग समांग भेल मोन तोन खराब भऽ गेल नहि जायल भेल तऽ छुट्टी कऽ लेलक कैगो धिया पुता यै
हमरा एगो बौआ य एगो बुच्ची य
सभ धियापुतासभ पढ़ै लिखैए ने पैघ यए कि छोट छोट
किय एगो तेरह साल साल के य बुच्ची य पढ़ैय दुनू एके किलास मे छै अठमी मे
हँ हँ
पढ़ैया एके क्लास मे दुनू भाई बहिन आ छुटी छले त अपन घर पर टीवी देख देखै जाइय अपन खेलाइ जाइया धियापुता हँ हँ आबै छै अपन भाषा तऽ एकदम अबै छै
हँ मिथिला मैथिल भाषा सिखेबै अपन सबके कल्चर छी ओस बच्चाके सिखनाइ जरूरी रहै छै कहै छै विदेशो लोग चलि जाइय ताहिस की कल्चर लोग
नहि नहि हमरसभके धियापुता अहाँके मैथिलीए बजैत छै तऽसभ हमरासँ मैथिली मे गप्प कयलक अपन इसकुल मे तऽ मास्टर सबसँ तऽ गप करतै
हँ से तऽ तऽ मराठिओ लोकके‌ सिखनाइ जरूरी रहै छै एखन तऽ मराठिओ मे बम्बइमे छी तऽ अहाँके मराठी सीखय पड़त जत जे रहैत छै बंगालमे छी तऽ बंगाली सिखये पड़ैत छै की अपनो भाषा अपन भाषा तऽ सभसँ नीक पहिले
छैहे की हँ हँ
हमरो सबके धियापुता अपने मे अपन घर पर अपने भाषा मे गपशप केलहुं बाहर बाहर गेल तऽ अपन जे बजैके जेमे हिन्दी बजै इंग्लिश बजै
बा सब हिन्दी बाजल आ अपन हमरा सब मैथिली मे घर मे अपन भाषा
हँ नहि बुझल आब आबक धियापुता अपन गामके नहि बुझैत छियै पाबनि तिहार हमरा सभके कतेक पाबनि होइए दुर्गा पूजा तऽ कते नियम निष्ठटा आ एखन हे अहाँ के फूल लोढ़ी हेत मधुश्रावणी पंचमी तऽ आब ई धिया पुता सब बुझिते धिया पुतासँ सभ फूल लोढ़ी बुझतै तब ने ओहो फूल लोढ़तै ओहो कथा सुनतै ओहो ओहो कर
अपन सभके तऽ ब्राह्मणके अहाँके ई सभसँ प्रसिद्ध त्यौहार छी ने
हँ तेँ ने करु मधुश्रावणी पंचमी होयत तऽ बच्चा सब सिखतै तहन ने ओहो सब करतै तऽ ओ अपन परम्परा आगू बढ़ैत जेतै
आ हँ
तऽ तैँ सिखनाइ हमरो सभके एगो छथिन गाँव घर कहिया अथी सोमवारी कहियासँ हैत
सोमवारी तऽ कहिया तीन तारीख से अगला महिना मे तहन तऽ पूर्णिमासँ ठीक कि सक्रैंति से छी से तऽ नहि कहब लेकिन रहै छथिन हमर पितिया सब हथिन से तीन तारीखके छियनि आब नहि
ओहि दिन अहाँ ओहि दिन सुनैत छी ओहि दिन सुनैत छी बेरहो लागत सेहो लागत
से नहि बुझलहुँ हेँ तऽ बुझब तहन कहब एखन तऽ नहि बुझैत छी
हँ हमर बेटी करै छै तऽ सुन देखै छियै मोबाइल से बतैयो गामो मे पूछि लेब एक बेेर फोनो कऽ के कहब
हँ अहाँके ओहि गाँवमे कहिआ कहै छथि छियै से सोमवारी
नहि हमरा सभके सक्रैंत ओ हए पूर्णिमावला तीन तारीखसँ आ सकराँति वला एखन नहि नहि सकराँति वला भेलै तऽ हमसब बेसी उम्मिद पूर्णिमे से हमर बेटी पूर्णिमे से करै छै करै तऽ छलियै सक सकराँति ऐतेसँ लेकिन हमर बेटी करै छै पूर्णिमासँ तऽ आब दुनूके अलग अलग भऽ जाइये तऽ सोचलहुँ एहि बेेरा से पूर्णिमेसँ करब दुनू एके बेर संग करब एके बेेर पूजो पाठ कर लए संगे चलि जाय नैेन दैए अहाँके पीपर गामे जाय पड़ै छै तऽ अपनासभके तऽ नैवेद्य पीपल गाछमे पड़ैए ने
हँ हँ
तऽ ओ अपन तऽ हम कहलियै तोरे संगे करबौ आ ओ बेर बला उपास करैत छै तऽ लागि काल्हिओ बेर लगैये
हँ
कल बेरवला सोमवारी छी कल बेरवला सोमवारी हैत
सोमवारी नहि करै छी ई बाला करै छी से अहाँके कहलथि हँ एक दू गोटाँके तीन तारीखके हैत
नहि तऽ तीनो तारीख के सुनैत छी बेढ़ लागत आ काल्हियो बेड़ लागत
तऽ तहन नहि हेतै तीन तारीख वला
तीन तारीख तऽ सोमवारी छीयै आ सोमवारी के अमावस्या होइत छै तऽ बेर भऽ जाइत छियै
तऽ
तऽ हेतै किएक नहि लेकिन जे बेरवला करैत छै तऽ हमर बेटीसभ ओ बेर बला उपास करै छै ने
हँ हँ
तऽ ओ ओकरा बच्चे से करबै छियै तऽ ओ अपन अहाँके करते काईलो करतै तऽ ओहो सोमवारी करते दुबेर बला
अच्छा नहि बेरवला तऽ हम नहि करैत छी तऽ हमरसभके हे तै ने पूर्णिमा वाला तीन तारीख स
पूर्णिमोवला क सोम क छियै बेड़ो वला बेड़हो लगतै सेहो छियै आ सोमवारीऽ जे पं भ जे पूर्णिमासँ करै छनि तिनको छियनि आ जे पाबैन करते सेहो अपन औ दिन सहतै
आँ
अपना सब त काल ओहि दिन खीर खीर घोर जाउर खेबै न अपना सब तऽ ओहि दिन सहै नहि ने छियै
नाइ नाइ
आपन सहबै अपनेसभ पञ्चमी दिन अहाँसभके अनून खेबै
हँ अनून खेबै ओई दिना
हँ आ ई मधुश्रामणी ई आ ई प आई दिन तऽ खीर घोरजाओर खेबयै निमक प ता नेबो पैंचमी दिन ओहि दिन अपने सब कोरबै तऽ इएहसभ धियापुता सिखतै तहन ने आगू ओहोसभ लऽ कऽ हम जे करबै तहन ने ओहोसभ सिख तैऽ ओ आगू हँ ऽ त हम कहलियै काल्हि बेर लगतौ साउस के पुछलियैन तऽ कहलखिन काल्हि बेर